हेलो हो हँ प्रणाम दीदी हँ कछ रह कहू सभ नीक छै ने हँ सभ बढ़िआँ छै बाल बच्चासभ नीक छै घर परिवार सब नीक छै ने हँ हँ बढ़ियां छै आउ की हो रहलै कुछ न दीदी भोजन बावनी के व्यवस्था हो रहलै छै ओ चाय पानी हो गेलै चाय पानी हो गेलै
हूँ अच्छा अच्छा
हूँ आओर कहू
आइ खबर पढ़िकेँ माथा खराब भए गेल
काहे
फेर चुनाव आबि रहल छै नेतासभ गाम गाम घूमि रहल छथिन पैघ पैघ बाता कऽ रहल छथिन अहाँके की लगैत अछि एहि बेर किछु बदलैत
की बदलैत हर पाँच सालमे तऽ इएह नाटक होइ छै कुरसी बदल बदलै छै
छै चेहरा बदलै छै मुद्दा गरीब के हाल ओहने रहै छै पहिने लाल टोपी बाला आयल फेर हरियर अब नील मुद्दा हमर सड़क पर गढ़ा खोदने अछि सही कहलहु पिछला बार विधायक जी कहने रहथिन जे गाममे अस्पताल बनायब स्कुलमे कम्प्यूटर लगायब अस्पताल तऽ बनल मुदा डॉक्टर नहि छथिन कम्प्यूटर आएल मुदा मास्टरजी चलाबे नहि आब एतऽ छथिन एहे तऽ राजनीति छै वादा के पिटार आ बोली देथिन भोट लै लऽ एथिन फीर पाँच साल बाद
आय भऽ गेलखिन आब सब तऽ भोट बैन छियै ने जातिकेँ नाम पर धर्म केँ नाम नाम पर बड्ड
बाँटी दै छथिन आगरा पिछड़ा हिन्दू मुस्लिम बस एहिमे उझला के रख हमसब कहली सेहे छै ने हमसब नेता केँ काम नहि ओकर जाति देख देखै छी अपन जातिके छै ओकरा भोट देबै ई सोचीकेँ बोट दैत छी फेर कहैत छी की विकास नहि भेल
हाँ तब समझमे आबि गेल ने लोकतन्त्रके असली मतलब तखने पूरा हो जाइ छै आखरी पंक्ति मे ठार आदमी केँ आवाज संंसद तक पहुंचत इनक्लाप जिंदाबाद होइ छै बहु बस आर कुछ नहि
पाँच साल तक सुतल रहैत छी चुनावमे एक दिन लेल जागैत छी ओहि दिन दारू भात पर बिक जाइत छी
हाँ ई तऽ होइ छै लेकिन इएह भोट जरूर देबा जरूर ने भोट देना दै लए बड़ी जरूर छै ले लेकिन सब अपन मतलब के अहाँ छै हमसभ गलती से छै ने हमसभ नेते
सब नेता के काम नहि ओकर जाति देखै छियै अपने जाति के छै ओकरा य सोचके तऽ वोट दै छियै फेर केन छियै से विकास भेल एहि बेर तऽ गाम मे खुले आम बाँटल रहि जाइत छैय एकटा नेताजी पाँच सौ टका आ एक क्वार्टर द कहैत छथिन मोड़ चुनाव चिन्ह मोड़ रखिए गरीब आदमी की करत पाँच सौ टाका मे दू दिन के भोजन भऽ जाइत छैय।
हाँ हाँ ई पाँच सौ टका लऽके हमस अपन पाँच साल बेच दै छियए ने तऽ ओ नेत ल जीतलाके बाद पाँच सौ करोड़ कमाई छैय। सड़क के ठेका मे कमीशन नौकरी मे बहाली के नाम पर पैसा हमर पाँच सए टाकास ओकर ज तिजोरी भरल जाई छैय।
तखन उपाय की छैय दीदी वोट नहि देबै तब की होतै? कहिओ नहि तऽ कहिओ जीततै।
वोट जरूरी देबाक चाही मुद्दा आखि खोले के उम्मीदवार के पृष्ठभूमि देखुन ओकर पढ़ाई लिखाई ओकर काम ओकर चरित्र। पांच साल में ओ गाम लेल की केलकै कतेस पैसा आबिल
पैसा आबिल रहल छैय ओकर चुनाव लेल ई सब सवाल पूछबाक चाही ने सवाल पुछबै केना? नेताजी तऽ गाड़ीसँ उतरतए नहि छथिन। चारु कात बॉडीगार्ड मञ्चपर से भाषण देथिन हम गरीबके बेटा छी मुदा कुर्ता सिल्कके पहिरैत रहैत छथिन।
इहे तऽ विड़बन छैय ने जे असली गरीब छैय ओकरा टिकटे नहि भेटैत छैय आ टिकट लेल करोड़ो टाका चाही। पार्टी फण्डके नामप लैत छैय तखन ओ जीती के पहिने अपन लग ओल पैसा वसूलत फेर कमाइत सेवा कतऽसँ करत। करत
हँ आब तऽ राजनीति सेवा नहि व्यवसाय भऽ गेल छै बाप विधायक बेटा सांसद पोता मुखिया पूरा चुनाव पूरा परिवार चुनाव लड़ैत अछि। जनताके लेल जगह कतय हँ तऽ परिवारवाद लोक त दीमक जा खा रहल छैय लिक लोक आगू नही आबे पड़ै छैय। न कारण ओकरा लग पैसा नहि बाहुबल न है अब तऽ प पढ़ लिखल नौजवान सब राजनीतिसँ दूर भागैत छैय ने कहय ई कीचड़ मे के के पड़े हँ दीदी अगर नीक लोक नही आयत ने कीचड़ केना साफ होत किओ तऽ आगू आबय पड़त ने हमरे गामके देखू इंजीनियर छथिन नौकरी छोड़ि कऽ समाज सेवा कहि रहल छथिन चन्दा जमा करि कऽ बच्चासभकेँ पढ़बैत छथिन। ओहन लोक चुनाव किएक नहि लड़ै छथिन?
लड़ताह तऽ हमसब भोट देबै की हम तऽ एतऽ कु पूछब कोन जातिके हथिन कतेका पैसा बाँट सकैत छथि रमेश बाबू के लगना दारू अछि न पाँच सो टाका ओ खाद ली काम के वादा क
रहता जनता के तऽ तुरन्त लाभ चाही बात तऽ सही छै दीदी हमसभक मानसिकता बदल बाक चाही मुदा मीडिया के हाल देखू न्यूज चैनलसभ पार्टीक के प्रवक्ता बनि गेल छै दिन राति हिन्दू मुसल मान मन्दिर मस्जिद महंगाइ बेरोजगारी शिक्षा स्वास्थ्य पर बहस कते छै
हँ तऽ मीडिया तऽ टी आर पी ए के भूखल छै ने जतय स मसाला भेटै ओतय कुदत नेता सब जानी बूझी के विवाद बयान दै छथिन ताकि टीवी पर छा जाइ कामके बातके उठा देथिन
आ सोशल मीडिया ओतहि तऽ झूठके कारोबार चलैत छै फेक न्यूज एडिटेड वीडियो एकटा जातिके दोसर जातिसँ लड़वा दैत छै युवासभ ओहिमे उलझल रहैत अछि हँ से कहलहु राजनीति आप जमीन पर कम मोबाइ मे बेसी होइ छै ट्विटर पर टें करू फेसबुक पर लाइक बटोरू गाममे नाला जाम अछि छै ओकराके के पूछै छै ठीक बा दीदी इसभ तो ठीक रह कारया एपके बारेमे जानै छियै
हँ ठीक तो हँ लेकिन जागरूक बनू न अपन भोटके पञ्चायतके विधानसभाके मुद्दा बुझू न आर टी आइ टालू पुछू जे पैसा कतय खर्च भेल दोसर समूह बनाउ अकेले बाज दबा देल जाइ छै समूहके डर होइ छै ने
ठीक बात दीदी इसभ तऽ ठीक छै कारया एप बड़ी बढ़िआँ एप छै दीदी हँ हँ ओमे तऽ हम जुड़ल छियै न ओ रौआ जुड़ल छियै हँ ह त आबै छैयि अहं से कुछ पैसा कमा कुछ टाका हो जाइ छैय घर के खर्चा निकलैत छैय। हम भी जुड़ल छियै दीदी
हँ ह
हँ हम भी जुड़ल छियै हम भी टास्क करै छियै हँ हँ एमे तऽ बड़ी महिलाजू होइ छै आ हर राज्यमे होइ छै हं आ कुछ दिक्कत हो ऑनलाइन मीटिंग भी होइ छै आ ओहि मिटिंगमे सब जुड़ के अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर छथि सब मिलके हँ बड़ी बढ़ियां छै दीदी महिला लोकोगके दू पैसा रोजी रोजगार घर बैठे मिलै छै
हँ हँ बढ़िया छै
बढ़ियां छै बढ़ियां काम छै ठीक छै दीदी
ठीक ठीक राखू ठीक हलो